नमस्ते भाई।
क्या हालचाल, सब हालचाल नीक छै।
हँ, सब नीक छै अहाँके बताउ ने सब हाल चाल नीक
हँ, हमरो हा चल सब नीक छै, तबियतो सब नीक छै, औरो बता छै माता-पिता, भाई-बहिन के तबियत। घरके प्रचार के लोक। सभी के तबियत नीक छै।
हँ हमर तऽ घर परिवारके सभ आदमी सभ माय- बाबूजी बड़ भाय, छोट भाय, सभ नीक छै एकदम बढ़िआँ छै, हम तऽ बहुत खुशहाल हमर परिवार छै, हमर सभकछ सभ बढ़िआँ छै। अहाँके बताउ ने अहाँके घर परिवार सभ अच्छासँ।
हँ, हमरो घर परिवार के लोग सब नीक छै, मााय, बाबूजी, भाय, बह चाचा-चाची सब नीक छै, ओर बताय छै खाना पानी सब हो गेल नीक छै।
हाँ, खाना पीना सब हो गेल छै, हमर तऽ तऽ खाना पीना आज खाके वहि छत पे घूमल छै थोड़ा टहले छै खाना पीना खाउके तऽ वह सोचे छै कि थोड़ा भााय के याद कर लू। बहुत सा बहुत जमाना बहुत दिन हो गेल छै। भााय से बातचीत करल छै तऽ ओहि यहाँ के कॉल लगइले छै।
ओ जमाना कहाँ भल छै, दु महीना पहिले ही त बात हमरे भई छै, आओर बता छै रो पढ़ाई लिखाई कैसन अछी।
हमर पढ़ाई लिखाई बहुत नीक चले छै से बहुत बढ़िया चले छै, हम तऽ वही लागल छी अपन पढ़ाई मे, हम त सुबह शाम दिन राति मेहनत करे छी, अब देखे छै कैसा रिजल्ट अब इंटर मे आयल छै, अब तऽ रउरे उड़ के अब आप ही लोग दुआ के ऊपर भइ छै, अब देखिय कैसा रिजल्ट आबै छै, अहाँके बताउ ने अहाँके पढ़ाई लिखाई सब बढ़ििया चलै छै।
आ हमरो पढ़ाइ सब बढ़ििया नीक चले छै, हमरो तऽ दू छे महीना बाद ए्जाम पढ़े छै इंटर के ओकरा तैयारी करै छै। अब तऽ काफी दिक्कत होइ छै। तरह कोचिंग स्कूल सब बन्द हो गेल हे। छै, तऽ ओकर तैयारी बढ़िआ से करै छै। घरे पे तैयारी करे छै, दू-तीन गो ऑनलाइन बैच कर ले छै त ओकरोो सहायता मिले छै, सर ऊर बहुत होमर देले छै दिन भर त होमवरके बना ले छै, न बाहर कही घूमे जाय छै ने कही बाहर खेले जाय छै। गर्मी भी काफी रहै छै, तऽ बाहर हम नहि निकले छी हमर तऽ तैयारी बहुत रह छै समझ कुछ नहि छै काफी दिक्कत होइ छै, अब तऽ सब अलग अलग समय देै छै, हर सब्जेक्ट दू दू घंटा टाइम दे छै। बढ़आ से पढ़ाइ करै छै, लेकिन मैथ मे दिक्कत बहुत आय छै मैथ समझ नहि आय छै, आओर बताइ छै कोन कोन गाड़ी चला आबै छै।
हँ, हमरा तऽ बहुत गाड़ी हम तऽ खूब बढ़िया चलाे छै तऽ आज ने हम तऽ छे सात साल हो गेल छै बाइक चलावल सिखल छी, तऽ सात साल से बाइक चलाबै छै, एकदम बहुत बढ़ििया से हम तऽ एकदम आराम आराम से बाइक चलाबै छै। तो तेज न चलाबै छै, एकदम प्यार से बाइक चलाबै छै, अगर हमरा साथ लोगो बैठ के भी घूमल छै ने तऽ कहल से की कितना अहााँ कितना सुन्दर बाइक चलाबै छै, कितना अच्छा से बाइक चलाबै छै, हमज
तऽ रउवा रउवा, बाइक कैसे सीखले छै। रउवा बाइक कैसे सीखले छै, अपनेसँ सीख ले छै कि रउवा बाइक कोनो सिखले छै।
हम न भााय अपना से कहाँ सिखले छै, हम तऽ एक हाय दोस्त वह सिखले छै, अपना से नानू सिखले छै, हमरा पास गाड़ी भी नहि रहले छै, हम तऽ एक दोस्त रहले ओकरे पास गाड़ी रहले तऽ उके गाड़ी से हम सिखले छै। खूब सब बढ़िआँसँ यही सब चलाबैल सिखले छै, कतरा केतरा गाड़ी स्टार्ट होकै छै, कैसे ब्रेक लगै छै, कैसे गाड़ी आगे बढ़ै छै, कहाँ कहाँ ब्रेक मारै छै, कैसे गिियर लगबै छै, सारा चीज तऽ वह वही सिखल छै कैसे कैसे हंडिल घुमवै छै।
रउवा कोन सा गाड़ी पसन्द आले छै, रउवा काफी जादे सब जादा कोन गाड़ी पसन्द छी। मोटर सा इले ट्री वाला बइक पसंद छै कि पेट्रोल-डीजल वाला बइक पसन्द भइ छी।
हमरा इलेक्ट्रिक तऽ अभी बेकार लगै छै, हमरा तऽ अभी सबस अच्छा लगै छै यही पेट्रोले वाला गाड़ी यही सब अच्छा लगै छै, हमरा तऽ गाड़ी मे सबस नीक लगै छै हंटर, हंटर सब अभी जो नयका मुडल अलैय ने छै इतना सुन्दर लगै छै, हमरा बहुत नीक लगै छै, हमरा सबसँ अच्छा वही लगै छै, हम तऽ सोचै छिय कि वही लियै छै, पर का करू अभी तऽ पैसा कड़ी नहि हइ छै, अभी न लेबै छै तऽ लेबै थोड़ा ओ हमर अपना वही ले छै तऽ ओही लेबै बादमे
ह हमर तऽ बाइक ही चलाय नहि आबै छै, त सोचेै छी अपने बाइक जब किनै छै, हमरो तऽ पसन्द रहै छै, पन्द्रह राइडर बाइक पसन्द रहै छै। तऽ हम सोचै छियै ओ जेबा नहि बाइक किनै छै। तऽ अपने बाइक हम चलाबख सिखै छी, त अभी ल बाइक चलाई न सिखै छै, आओर बताई छैय गर्मी के छुट्टी मे को घूम के प्लान बइ छै रउवा के।
अहाँके कहाँ बताउ हम, हम तऽ कहिे से गर्मेी के छुट्टी मे घूमे के प्लान बनाबे छै, हम तऽ सोचिये रहले कि कही अस गर्मी निकलहु घूमे उऊमे कहीं निकले घूमे उमे, घरे तऽ बैठल बैठल हम खुद बोर हो गेल छी। हम तऽ कहिे से सोचले छी, कहाँ निकलियै, कहाँ निकलियै घूमै छै, तऽ वही सोचते सोचते तऽ एक दोस्त बतले छै कि शिमला बहुत एगो अच्छा जगह हे शिमला कि वही पे जाउ छै, घूमे छै सब कोइ, घर परिवार के भ ले जाइ छै। दोस्त लोग के साथे जाइ छै, शिमला में बर्फ उर्फ गिरल है के वहाँ जबे छै तऽ आत्मा के बहुत सुकून मिली बहुत अच्छा लागी, बहुत अच्छा-अच्छा अनुभव हो वाँ घूमे फिर के हम तऽ खुद ए साल के गर्मी मे प्लान बनाबे छै। कि ओही लग जाइ शिमले, तऽ अहाँके बताउ ने अहाँके भी चलेके रेडी ह छै शिमला
हँ, हमरो घूमे के काफी मन रहे छै, क तो गर्मी के छुट्टी भी हो गेल छै, काफी टाइम बटे छै घूमे के तऽ शिमला तऽ काफी सुने छै अच्छा जगह रहे छै, काफी पेड़ पौधा रहे छै, पर्वतो रहे छै, झीलो रहे छै। काफी सुदर सुंन्दर फूल रहे छै, हमर त एगो दोस्तो व शिमला गल रहे छै, अगला साल छुट्टी में गल रहे छै, गर्मी के फोटो घींच के देखई छै, काफी अच्छा रहे छै, खाना पीना भी काफी स्वादिष्ट मिलै छै। उनका पहनावा भी काफी अच्छा रहे छै, हमरो तो काफी दिन से मन रहे छै कि व सिमला जाय के घूमे छै, त रउवा प्लान बनाई छै तऽ टिकट को कटवा ले छी, काह की ट्रेन के टिकट सब दिक्कत से मिल छै, आ जेनरल टिकट जेनरल स जेनरल बोगी मे त काफी भीड़ रहै छै, स्लीपर के टिकट मे दिक्कत होइ छै, त स्ीपर के टिकट रउवा बुक करे छै तऽ अभी के होई ट्रेन से चल जाइ छै। रउवा और दोस्तो से पूछ लै ते ओ चले के तैयार रहै छैै तऽ साथे भ चल चलै छै।
ह्म्म, हमर तऽ सभ ह्म्म, हमर दोस्त सब तऽ जा ह के तैयार ही बैठल छै, ओ तऽ कहिे से सोचे छै कि हम कहिा निकलू कि हमरा साथ मे निकले छै तऽ सब कोइ तऽ हमरा साथ तैयार ही छै, सब दोस्त तैयार छै, अब क बताउ अब तऽ जेनरल मे तऽ सही बात कहल छै कि बहुत भीड़ रहै छै, आओर सबसँ अच्छा रहै छै कि स्र के स्लीपर के टिकट बुक कर देबे छै ठीक बा, रउवा ओकनी चले के अगर तैयार हो तऽ हम सबस का करब कि सबसँ पूछताछ लेबनी आऊ रउवो क्लियर बता देब ओ चलै छै, तऽ हम क्य करै छियै कि स्लीपर के हम टिकट बुक करि देबै छै, कैसेेक कि स्लीपरके बुक तऽ हाथ सँ हाथ नहि होकै छै टिकट, क्यकि ओहिमे तऽ थोड़ा पहिले सँ टाइम लगै छै स्लीपर के टिकट ल तऽ हम का करबे छै कि हम ऑनलाइन टिकट सबके बुक करब कर देबे छै, खाली रउवा बता देबै कोन कोन जायल छै, अतना आदमी होयल छै, तऽ हम गिन के ओतना टिकट बुक कर देबे छै स्लीपर के, आ ओहिमे स्लीपर के टिकट बुक कर देबे छै एसी वाला। कैसेक कि एसी वला रहतै बोगिनो छै, तऽ ओहिमे सुत कऽ ओहिमे जायमे टाइम सुत कऽ सभ कोई बढ़िआँ सँ सभ कोइ हँसते-गाते, खेलते-कूदते, ओहीमे सभ कोई चलई छै, कैसेक कि टाइम भी लगै छै शिमला पहुँचैमे दो दिन, तीन दिन, टाइम भी लगै छै आऊ अपन जगह से ने बहुत दूर छै शिमला, तऽ वही आपन अपलोग बता दै छै कि के के जायल छै, तऽ हम प्लान बना लेबे छै।
जी हम जरूर, जी हम जरूर बताय छी कोन चन दोस्त हमर जाय जादाा दोस्त नहि जाय छै, तीन-चारे दोस्त रहे छै, बदा एक लोग दोस्त रहय छै, शिमला में सुनै छै क ठंडा भी बहुत पड़ै छै, हम दोस्तो को भी कहै देब छै। थोड़ा गरम कपड़ा ले ले छी और थोड़ा खााय के सामान भी ले ले छी आऔर थोड़ा मेडिसिन भी बोल दे छै अ तबियतो खराब हो जाइ छै तऽ दिक्कत हो जाइ छै, तऽ दबाइयो कऽ दे छैिय ले लिये के तऽ हम सभ-सभ दोस्त के कऽ दै छियै रउवा खाली िकट कटा जाइ छै रउवा डेट बताई दै छै। कहिया चलेइ छै, तऽ ओहिर हमलोग चले ल तैयार हो जाइ छै, आओर बताै छी आम, लीची के सीजन चलै छै, आम, लीची सीजन खाइ छै।
अहााँ के का बताउ हम आम, लीची के बात, इतना इ साल के लीची ते कहाँ अच्छा लगे छै खाय में, स पिछला साल के लीची इतना अच्छा लगे छै खााय में इतना मीठा-मीठा लगई छै, परे साल के ली लीची में न बिलकुल स्वाद रहले छै, ने बिलकुल साइज रहले छै, खाय लाइक ओसा उतना कुछ रहले न ले छै, ईहा यहााँ आय साल के ने लीची रहले ने छै एकदम छोटा छोटा साइज के रहले छै आ ओह मे कारले ने छै कि बियाा बीियाा बड़ा-बड़ा साइज के ले छै और गुद्दा बहुत कम कम ले छै, ऐस मुँह में रखले ने छै तऽ लगे छै कथि हम खाली बीियाा खााय छै, लीची के इतना खटटा ले छै, ओकर स्वाद बिलकुले नहिे छै, त हनको मीठा न ले छै। मीठा ना होक के पीछे कान रहले छै कि सब बारिश उरिश नहि भेले छै ओहि कारण लीची थोड़ा खट्टा रह गेले छै, आज साल मीठा न रहले छै, आ आम के रहले बात ने तऽ आम तऽ हम खूब खले छै, हम तऽ आजे आम उ खले छै। खाना मे हम तऽ हम बिना आम के रहले ने छै, आज हम बाजार से जादा जारदा आम खरीद के ले आल छै, तऽ वहि जारदा आम आ रोटी खैले छै आज हम बहुत भर पेट वहि आम आ रोटी खले छै, जदा बहुत मीठ
ठीक बा फिर हम कात काल रउवा से बात करै छै, रउवा से बात कर काफी नीक लागै छै, ठीक बा नमस्ते रखै छी।
जी-जी नमस्ते, हमरा भी बहुत नीक लगै छै रउवा से बात कर कऽ, नमस्ते रखै छै।